हेलो हेलो
हेलो
हँ, अहाँके ठीक छी?
हँ, ठीक अछि की हाल चाल? अहाँके तऽ बेटा दिन भर मोबाइले मे घुसल रहैत अछि। की करैत रहैत अछि?
तो सही बात छै। आजकल की कहू इंटरनेट नामक चीजप घरमे आबि गेल तऽ सब गर बड़ा गेल, बेटा कहैत छी ऑनलाइन क्लास छी, मुदा हम देखिखे छी कि तऽ गेम खेलैत रहे छै, देखैत रहे छी।
हँ आब तऽ जमाना बदल गेलहु हमर समयमे चिट्ठी पत्री पन्द्रह दिन पहिले पहुँचत छलै आब इंटरनेट स एक सेकेंडमे मैसेज चली जाइत अछि व्हाट्सएप पर। फोटो वीडियोसभ तुरन्त।
हां फायदा तो बरो बड़ अछि छै। हमर बेटी दिल्लीमे पढ़ैत छी रोज वीडियो कॉलपर बात करैत छी। ओकर चेहरा देखिके मनमे भरि जाइ छी। पहिने तऽ महिनामे एक बेर फोन होय छलै ओहो एस टी डी बूथ से
हाॅं दूर दराजके लोक लग आबि गेलै आब हमर भतीजा अमेरिकामे छैक ओयत लाइव शादी देखलियौ आ लाइव जेहन हमरो होइते छी ई चमत्कार भए गेलौ।
पढ़ाइ लिखाइमे तऽ बड़ू मदद भेटाय छै। यूट्यूब पर सब विषय के वीडियो अछीम अछी बच्चा जेनाही बुझै छी क्लास मे से घर पर देखी के सीखी लै छी लॉकडाउन में तऽ ऑनलाइन क्लास से पढ़ाइ बचलै।
हमरो पोतो पोतो गूगल पर सर्च करके प्रोजेक्ट बनौते अछि पहिनले लाइब्रेरी जायके किताब खोजै परैत छलै आब मोबाइलमे सभ जानकारी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबके सलाह पर बैठे भेजी जाइत छै।
सही कहलियौ नेपाल जाउ रोजगारमे सेहो फायदा हमर हमर भाय गाममे मधुबनी पेन्टिंग बनबै छथी
पहिने लोकल बजारमे पाँच सएमे बिकैत छलै,
आब अम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर
कार्ट पर फोटो डालैत छथी आ पाँच हजारमे बिकै छै।
विदेश तक ऑर्डर जाइत छैक।
हां ऑनलाइन शॉपिंग स सब बचै छलै घर बैठे राशन कपड़ा, दवाइ सभ आबि जाइ छैक बूढ़ पुरानके लेल त वर- दान भए गेल आ लाइनमे लगभग झंझट खतम
हँ ठीके कहलहुँ, सरकारी काम सेहो आसान भऽ गेलै। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनैत छै आ रेलवे टिकट, बिजली बिल, गैस बुकिंग सब मोबाइलसे पहिने तऽ दिन भर ऑफिस के चक्कर लगाबैत परय छै, एखन तऽ सब काम ऑनलाइने होइ छै।
हँ हँ किसानके लेल सेहो फायदेमन्द मौसम के जानकारी, मण्डी के भाव नया तकनीक सब फोन पर हमर भैया यूट्यूब देखी के जैविक खेती शुरू केली अब फायदा बेसी होइत छनि।
हूं से तऽ ठीके कहलु। किसान बैंक के काम तऽ एकदम आसान यू पी आइ से आइ से, एक सेकेन्ड मे पाइ भेजू, ऐटीएम के लाइनमे लगभग जरूरत नहि। हम तऽ गाममे सब्जीवलाके सेहो फोन सँ पाइ देैत छियै।
हुं। जादा फायदा छनि, त नुकसान सेहो कम उ नहि छैक, सबक पे, नुकसान, बच्चासभ बिगड़े रहल छलै।
सही कहलियौ,
कहलियै।
हमरा भतीजा ले राति राति भरि पबजी खेलाय छै, आखि लाल पढ़ाई चौपट। गुस्सा करै छी, आ खाना नहि खाइत अछि, आर डॉक्टर कहै छथि एकरा मोबाइल एडिक्शन भए गेलै।
रील्, शॉर्ट्स देखी देखीके, बच्चाके दिमाग खराब भए रहल छै, पन्द्रह सेकेंडसँ बेसी ध्यान नहि लगे छै, किताब पढ़बक धैर्य खतम, और डान्स, गानाके नकल कऽ गलत हरकत करैत छलै।
सही कहै छै करि ली। असली बिडियो, गन्दा चीज, सेहो आसानीसँ भेट जाइत छै। आ छोट छोट बच्चा के हाथ, मोबाइल की देखि रहल छी, से माँ बाप के पता नहि, संस्कार खतम रह, भए रहल छै।
छै। हं, ओ टी पी शेयर के देखली, तऽ खाता खाली। फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बना के लोक के ठकेैत छलै, लड़की सबके फोटो एडिट क ब्लैकमेल करैत छलै, गाममे कतेको लड़की आत्महत्या क लेलै।
ओ तऽ साहबक। क्राइम बढ़ि गेले, काल्हि हमर पड़ोसिन के फोन आयल अहाँ के बेटा एक्सीडेंट मे छी। पचास हजार भेजू बेचारी डर के भेज देलनि बादमे पता चललै जे फ्रॉड छलै। स्वास्थ्य पर सेहो असर दिन भरि मोबाइल देखिक के आखि खराब गर्दनमे दर्द, रातिमे नीन नहि आबै छै, बच्चा सभ मोटा रहै छै। खेलाइ कुदाइ सब बन्द हो गेलै आ खाली बैठि के मोबाइल देखैत रहै छै।
हँ। रिश्ता नाता कमजोर भऽ रहल अछि शादी ब्याह मे लोक आबिके फोटो खिचौते छली स्टेटस लगैते लेल दुल्हा दुल्हिनसँ बातो नही करैत छली। श्रद्धा भोजमे सही रील बनबिते छली।
वही तऽ सामाजिक मेलजोलो खतम भए गेलै, पहिने साँझके सब साँझ सभ दलानपर बैसीक कऽ गप्प करै छलय, आब अपन-अपन मोबाइल घर में चार गोटे छै, तऽ चारों चुपचाप। मोबाइल देखैत छी, अफवाह बड़ तेजी से फैलैत छी व्हाट्सऐप पर किछु लिखी के भेजी दियौ, तऽ बिना जाँचने लोक विश्वास के कहि लेत छी, दंगा फसाद भए जाइत छी, कोरोनामे देखिन देखलियौ ने कतेक को गलत इलाज वयरल भए गेलै।
ह्म्म पढ़ाई के नाम पे कलंक बाड़ी। बच्चा गूगल से कॉपी के होमवर्क जमा करऽ देले छी। दिमाग नहि लगेबिते अछि, परीक्षाके ऑनलाइन चीटिंग ज्ञान खतम डिग्री खाली।
तखन उपाय की छै? इंटरनेट के बिना रहलो नहि जा सकैत छी, आसंग रहलास से नुकसानो छै।
हूँ बच्चाके अठारह सालसँ कमजोर से सोशल मीडिया नहि। दिनमे एक दो घण्टा से बेसी मोबाइल नहि। राति नओ बजे के बाद से फोन जमा लेली हो।
हम तऽ आब खाना के टेबल पर मोबाइल बैन कर देने छी। परिवार संग बैठीसे बैठी के बात करैत छी, संडेके दिन। नो मोबाइल नो नो मोबाल डे मनबै छी, लूडो करम अन्तराछी खेलाइ छी।
इन्टरन ह बच्चा के बुझेते जा इंटरनेट की देखबकी चाही की नहि? गुड टच बैड टच जगह गुड इन्टरनेट, बैड इन्टरनेट सिखावाले। ओ टी पी पासवर्ड ककरो नहि देबयके चाही।
सही कहलिये। समय के उपयोग इन्टरनेटसँ स्किल सीखू, सिलाइ ब्यूटी पार्लर खाना बनाब, इंगलश यट्यूब प्रमख कोर्स अछि। ओकरा पाइ कमाबैमे लगाउ टाइम पासमे नहि।
हूँ फोनमे एंटी वायरस्ट राखू। अनजान लिंक पर क्लिक नहि करू फेसबुक इंस्टा पर प्राइवेट सटिंग ऑन राखू, अपना फोटो पब्लिक नहि करू।
सही कहूलु, डिजिटल डिटॉक सप्ताहमे एक दिन मोबाइल बन्द कऽ के अपन प्राकृतिक के संग समय बितउ, गाछ-वृक्ष लगाउ, किताब पढ़ू, दादा दादी से कहानी सुनू
हूँ सरकारके सेहो जिम्मेदारी छै, असकुल मे साइबर सुरक्षा विषय पढ़ाइ गाम- गाम में जागरूकता शिविर लगाईब। गलत वेबसाइट बेन कराइब।
ह, ह तब पिताके सबसँ बेसी रोल छैन, खुद दिन भरि रील देखैत देखबै। आ बच्चाकेँ डाँटबै तऽ केना हेतै। पहीने अपन आदत सुधारू, त बच्चा के संग समय बिताउ। ओकर दोस्त बनू।
सही बात इंटरनेट छुरी जगह छैक, ओकररा से फल काटू या हाथ ई अपना पर छै। ओकरा मालिक बनू गुलाम नहि। फायदा उठ उठाउ नुकसानसँ बचु।
ई एस एस आर छैक ने इन्टरनेट खराब अछि। ना मोबाइल खराब अछि। ओकर गलत इस्तेमाल विवेक से काम लेब तऽ ई विज्ञान वरदान छै। और नहि तऽ अभिशाप बनि जायत
हूँ। ठीक तऽ अब तनि दोसर
ठीक छै, ठीक छै। रखै छि तबऽ फे कखनहु मिलबै तऽ गप होतै।
ठीक छै।